गोर लगै
खूब खुश रहू अहाँकेँ केहन रहल।
करै छी, ए।
इहो नहि हमरा बाजे यै।
ह, अखैन ऐल यै। अखन आबय करका कऽ पराएब रहल अछि
किए अहाँ जाउ नेटवर्कमे अहाँकेँ नेटवर्क खराब हैत। कनी दलान पर टहल जाउ रौद तऽ छै ने आई।
हँ, हँ, कहियो?
कहलहूँ जे अहाँ‌केँ भोर केहन रहल।
मस्त रहल ऐ मस्त, आइ घूमय ल गेल छलहुँ है कनी
कतऽ।
आइ घुमे लेय गेल छलह ने मन्दिर। पर आबे हमरो ओ गाम मे भऽ रहल अछि। उ जग सभ भऽ रहल अछि।
अच्छा, तऽ अहाँ घुम गेल छलहुँ देखय लए केहन कि व्यवस्था छै।
बहुत सुन्दर भऽ रहल अछि यज्ञ सब बुझियौ जे एक्टा अथि भव्य भऽ। रहल अछि, ओहि मे पंडित जी सभ आयल छैथ जे सभ कलश भरने छाइथ।
हँ, हँ।
ओ सब व्रत व्रत कऽ कऽ अपन व्रत तऽ भरि दिन व्रत करै छैथ आ रात्रिमे जखन ओ कथा। खतम होइत छै, ताहिके बाद ओ सभ किछु खाइत छैथ।
हाँ, तऽ एहि मे छै हे ई भागवत जे होइ छैन से कृष्ण भगवानके होई छैन। ई सभ किओ सुनि सकैए गीता जे छै, से सभ। किओ नहि सुनैत छै, लेकिन भागवत जे छेन से सभके। कृष्ण भगवानके होइ छैन, देखै छियै जया किशोरी जी सभ। तब जे भागवत कहै छलखिन हऽ प्रेमानद जी महाराज सब ओ सभ जे भागवत। करै छलखिन हे ओहि मे ज्ञानके प्राप्ति होई छै।
हू।
ताहि दुआरे लोक भगवान मे लीन भए जायया सुनय मे।
हा, हा।
नारायणके छियनि ई सभटा।
आ काल्हि छले हमर सभके गाम मे। काल्हि हमर सभके गाम मे छेलेह अथि ब्रह्म पूजा तऽ काल्हि ओतो गेल छलो बहुत। जे भव्य ओत पूजा होइया। सभ गउआ मिलके चंदा देय छै, चंदा भऽ के एकठाम सभ चीज बनबा। जे भी प्रसादी बनै छैन, जेनाकि खीर भेल। खीर भेल लड्डू भेल सभ चीज, हैं।
पूजा होई छेन, ओहि मे तऽ पहिले लोक सभ अथि करैत छलै दूध पीठ हुनका अति प्रिय छेन। दूध पीठ जे हुनका चढ़बै छैन। अहुँ केँ जनउ पान सुपारी। दूध पीठ ई सभ हुनका पसन्द छैन। हेन ओहिमे जे अहाँ ओकर प्रसाद चढ़ेबनि अथी चढ़ेबनि तऽ ओ खुश होइत छथि तिनका श्रृंगार भेलनि ई सब चीज जनेउ जे भेले से बहुत पैघ ठार छियै
हाँ
ओ हुनका चढ़ायल जाइ छनि ओ खुश होइ छथिन आ मेन छै कि अहाँके जत ग्राम देवता कतय होइ छथिन से बुझले
कत्ता
गामक अंत जे होइ छै ओतऽ ग्राम देवता के वास रहय छनि जे ओ पूरा गाम के रक्षा करै छथिन
तऽ हमरो सभके तऽ शुरुएमे छथि
नहि नहि शुरूमे नहि छथि ओ साइडमे छथिन एक साइडमे
हँ एक साइड मे हँ
एक साइड मे छथिन आ ओहिठाम हुनकर पूजा पाठ होइ छनि आब त मंदिरो सुनलियै य बनि गेले य ओते
हँ भव्य मन्दिर बनल छै
नवका नवका गेट सब लगले या सबकिछ लगले ये
हँ अहूँ एयब आहूँ आउ देखे ले ऐल छिये सभ भऽ रहल अछि सेहो देखब ब्रह्म बाबा के पूजा सभ होइ छनि ओतय घूमू बहुत जगह होइ छै एहन जे घुम लए जा सकै छी हूँ
नहि नहि आ तखन लोकके श्रद्धा भक्ति बढ़ै छै ने तऽ लोक एहिमे आरो लीन होबय चाहे छै आब जेना देख देखियौ भागवत जे शुरू भेलैया एखन द बजरंग बली मंदिर पर ओतऽ की छै तऽ दू दिन जे आदमी सुनय लए जेतै ओकरा ई हरदम रहतै जे हम एहिके आगू की भेलै भगवानमे से हमरा सुनै के इच्छा अछि तऽ ओहि टाइम मे ओ ओहिना पहुँच जेतै
हँ
कियाक तऽ ओकरा ओ चीज नीक लागल लगले ओ शुरू से ओ कथा के बुझलकैया तऽ ओकरा नीक लागऽ लगलै एहिमे जे कनि झाकी सब देखा देतै
से नीक होयतै पर ओमे पर ओहि में झांकी सब ने ने देखबे छै ओकरा पैसा खर्च भए जेते त तऽ आबै नहि छै देखबै लए
हँ झांकी निकालबाक चाही ओहिमे तऽ कतेक धिया पुता सब रहबे करै छैय ओकरे राधा कृष्ण बना कऽ कने एक रती लीला कऽ दैते तऽ आओर नीक जकाँ जैमते करते हमरा उपझैअ हँ
हैत पाँच छ ओ पूजामे अखन तऽ दूए भेल दूए दिन भेल अखन तऽ दूए दिन भेल अछि
एकटा चीज त छै नारायण मे जहिया सँ भागवत शुरू भेलए तहिया सँ कनिक मौसम सुधरले
नहि त ओहि सँ पहिले जे छलए
होइ छलै लोक आब जेतै आब अथी हेतै त अथी
प्रचंड गमी छै एक बेर एना गमी जे पड़ल रहे दू हजार बारह मे
हँ, हँ।
मे अहा। भूकंमप आबि गेल। जा रहै से पानि सभ पूरा डोले हमसभ। कै बेर भगै छलहूँ अंगना मे बाबा के पैड़ रहल टूटल। हुनका लऽ लऽ कऽ पापा भ ेर घर
आ
ह।
से।
घर सभसँ दूर घर सभसे ने रहो। देखियौ चाहे कोठाके घर रहै चाहे फूसक घर रहै ओ सभ। सभटामे डर होइ छै, भूकम्प आबै छै तऽ।
हँ, डर होइ छै। सभ हिलै छै, तऽ नीचाँ से जखने हिलै तऽ ओकर जड़े कमजोर भऽ गेलै ने। ओ त हेबे करतै।
हँ, चाहे प चाहे पाँचमञ्जिला बना लिअ, चाहे जे बना लिअ, ओहोमे डर होइ छै।
हँ, तऽ ओ रहबे करै छै, आब देखियौ जे मेघ जे तड़कै छै, एतेक जोर जोरसँ ओहिमे कि होइ छै कोनो अहाँकेँ पुसे। घर वाला लोक सभ सुनै छै, कि कोठो मे जे बैसल रहे छै, ओकरो डर होइत रहे छै। ओकरा तऽ ओर बेसी ओहिमे देखबै।
से छै।
आवाज होइत रहै छै, हम तऽ काए दिन ए बीचमे मेघ जे तड़कैत रहे, तऽ घरमे रहैत रही ततेक ओ होय जे कि खिड़की पर। फेक देलकै उठा कऽ।
कतेक ओहिमे अथि रहे आवाज रहे। छलय ल।
लेकिन एहि बीचमे जे पाइन होया से बहुत निक पानि बरसे या ने बिजली। कतेक चमकै छै।
आ, नै अहाँकेँ से तड़कै छै, मेघ।
अखन त पेनो नहि ने भय रहले। एखन त गर्मी खाली अछि, काल्हि पाइन फुँही हल्का आयल छलै, फेर ओहो फूँही गुम भऽ जाइए। काल्हि हवा पर, काल्हि मौसम बड सुन्दर छलए।
ओ, अहाँकेँ नारायणके लीला छियनि हुनकर। फेर ओ, जे भागवतमे केओ नहि ने जेतनि। ताहि दुआरे ओ अहाँकेँ पाइन रोकने छथिन।
हँ, जहिय बुझैया खतम हैत ताहि दिन हैत मूसला धार पाइन।
हँ, से होइत छै, छठि पूजा तक आब एकटा आओरो बीत गेल।
हूँ।
आब तऽ सावन अबे वाला छै।
हू सावनमे कतह कतह जायब घुमय लए।
सावन मे तऽ बहुत मंदिर सभ छै। लेकिन हमरा सासुर मे अहाँकेँ एकटा बनखण्डी बाबा छथिन।
हू।
बहुत प्रसिद्ध छथिन भगवती स्थानके बादमे हुनकर मंदिर छैन। ओहिमे ओ एकदम पित्तल के महादेव छथिन बहुत सुन्दर। दूटा महादेव छथिन छथिन, ओहिमे गौरी छथिन, हनुमान जी छथिन, सभ छथिन ओहिमे। और हा एक्के मन्दिर मे छथिन सभ, किया अहा कोइल। भगवती मन्दिर नै गेल छी?
एक बेर तऽ गेल छै, पर ओतेक याद नहि अछि।
अच्छा।
मन्दिर हमनी ने घुमल छी भगवती स्थान गेल छी ने ओते सभ घुमि घामि केऽ।
हँ, हँ, हँ, आ दोसर बात कि छै। छै, भगवती मंदिर सभ चलि जाइ छै, ओ मंदिर कनि एम्हर छै, महादेव के तऽ ओ नहि। लोक के ध्यान रहि पबै छै, ओतुका प्रसिद्ध तऽ भद्रकाली छथिन ने।
हँ।
तऽ ताहि लोक अपन भद्र कालीके दर्शन कऽ के आबि जाइत छैन।
एहिबेर देखैत छै ई आब जे आबि रहल अछि, अथि सावन। ओमे देखै छी, सोम तोममे जायब एक दिन घूमय लए।
अच्छा, जायब एहि बेर सोममे?
हँ, ओतय जायब भूतनाथ जायब देखै छै, एहि बेर प्लान बनले आब। कतऽ कतऽ हेतै से तऽ अखन नहि कहि सकैत छै।
नीलमण स्थानमे बड़ सुंदर झांकी ताँखी देखायल जाइ छै।
हँ, ओ तौ तऽ त। ओतऽ बुझियौ जे हमसभ रहल-खेलल छी रोज अथी सोमवारीमे। कोनो एहन सोमवारी नहि होइया जे ओतय। तऽ नहि जाइ।
हू, आ दोसर एकटा छहर पर जे महादेव छथिन। ओतो महादेव बड़ प्रसिद्ध छथिन।
उखड़ल छलैथ। आओर।
एक बेर जे बाढ़ि आयल रहै तहीमे ओकरा।
हँ, ढलेश्वर नथ महादेव।
ओ त तहन अहाँकेँ किछु नास्ता भेले जलखै।
हँ, भेल छलै बिस्कुट आ दूध भेल छलै, आब हेतै आब जाइत छै, आब तऽ खेनाइ हेतै आब बारह एक तऽ बाजे गेल छै ने।
हँ, तऽ अहाँ एते काल तक बिस्कुटे दूध खा कऽ रहै छियै। तहन तऽ अहाँ बड्ड पातर हैब। आँ, नहि, नहि आ। अखन अहाँ खूब भोरके उठे छै तऽ पहिले नहा सुनाके। कऽ भगवान के जल दऽ। तकर बाद अहाँकेँ दूटा रोटी खा जरूुर लिअ दूध संगे बिस्कुट सभ। पेट नहि भरत आ बिस्कुट कीड़ा सेहो पेट मे पैदा करत।
हँ से तऽ होय जाइ छैय ओहिस खूब गैस उचाई जे पीऊ ओहि संगगे तऽ ओहिं खूब गैस सो होइत छैय सेहो नहि होइ छैय।
तऽ अहाँ भोरके गरम पानि पीबै छी।
हँ भोरे उठे देेली मम्मी पहिले गरम पानि देताे तहन आब जे उठूओ छानि परसँ उठू। उठैत देरी महीने पहिले मम्मी उठतै तऽ पहिले गरम पानि देतै ताहिके बाद आओर किछु देतथि।
हँ तऽ गरम पानिके रूटीन कहियो नहि छोड़ब।
ह रोजे हमर घर मे होइय गरम पानी।
हँ हमहुँ सब पीबै छी गरम पानिमें रु टिंग अपन हम कनी काल हम एतऽ साढ़े पाँच बजेके रूटीन बनल अय साढ़े पांच बजेमे उठलहूं तकर बाद आहाके के कनि हाथ अपन देखलहुं तकर बाद फेर नीचा उतरलहुँ भगवान सबके गोर लगलौ तकर बाद गेलहुँं तऽ टहललहुं कनि अहाँके दस पंदरह मिनट। पन्द्रह मिनट टहलि कऽ एयलहुँ तखन अहाँके से गरम पानिमे नेबो गारि कऽ पहिले एक गिलास पीलहुँं तकर बाद फेर चाय बनेलहुँं चाय बना कऽ तहन हम फ्री भऽ जाइ छी तहन हमरा फ्रूट त्रूट
पहिले जे अहाँ गरम पानि पी लिअ तकर बाद जे अहाँ ओहिपरसे चाइयो पी लिअ किछु पी लिय तऽ ओ नहि अथी अथी होइ छैय गम पानी फायदा करै छैय, आ प गरम पानी नै पीबय आहा जे चाय ताई पी लिय तकर बाद जे पिबै तऽ ओ फायदा नहि करै छैय।
नहि करै छैय तकर बाद हम अपन फ्रूट त्रूट ठंडा ठंडा वाल खेलहुं सेब खेलहुं नारंगी खेलहुं तकर बाद से अहाँके नारियल खेलहुँ नारियल पानि पीलहुँ एखन तऽ गर्मी छैय ओहिमे नारियल पानि पीनाइ अति आवश्यक होइ छैय।
हँ
ओना हम साँझ कऽ ग्लूकोन डी सेहो पीबै छी लेकिन सभसँ पहिले हमर शुरुआत होइया भोरक नारियल पानिसँ। हँ नड़ियल पानी हँ नहि पहिले गरम पानि तऽ पीलहुँ तऽ ओ तऽ कनी देर भऽ जाइ छैय ने। तककर बाद हम अपन ब्रश त्रश कऽ कऽ हँ ब्रस त्रस क क नारियअल पनी पिलहुँ फेर ओहिमेसँ फोड़ि के नारियल निकाललहुँ नारियल खेलहुँ मोन ताजा भऽ जायत सेब तेब जे अहाँ खा लियौ भोर कऽ तब आहांके गैस नहि बना देत त सबके ग